हँ फ्रि छियै
हँ अभिये भेलियै ह
ओ तहन केहन छी
ठीक छी अहाँ केहन छी
हँ ठीके छियै अभी अहाँ सभके कोन कोन त्यौहार सभ भऽ रहल छै
त्यहार नई हइ
अभी नहि हेतै ने से बात अहाँ सभके कोन कोन त्यौहार चलै छै अहाँ सभमे
कहलिय कहलिय
कहली ह अहाँ सबके कोन कोन त्यौहार सभ चलय छै अहाँ सभमे
अच्छा त्यौहार सभ सभ त्यौहार चलै छै सोमवारी चलै छै अभिततीी सोमवारी ओकरा बाद अतै चौड़चन तीज छठि दिवाली सभ त्यौहार चलै छै
सोमारी तऽ सावनमे होइ है कि ने
हँ सावन मे होय है
ओ
के कलिय
सबटा सोमारि करै छि आहा
नहि सभटा नहि करै छियै एगो पहिलका करै छियै एगो लास्टवला करै छियै
ठीके है दूोटा कले ही आदमी तऽ भऽ जाइ
अहाँ सभ करै छियै
हँ हमहुूँ सब तऽ कहली सभ करबै लेकिन हमसभके मम्मी दुूए टा कहै छलै कि एगो फर्स्ट आ एगो लास्ट कऽ ले सभ करैके नहि जरूरी
तऽ नहि करै छियै फर्स्टे लास्ट करै छियै ने
हँ फर््स्ट वला करै छिय आ लास्ट वला कर छै
ह हमहु सबे करै छियै और कोन कोन त्यौहार करै छीियै अहाँ
सावने मे तऽ रक्षा बंधन होइ छै कि ने पूर्णिमा के दिन हँ क्य भ भााय बहिन छीिय अहाँ
तीन बहिन छियै दो भाय छै
ओ तऽ राखयमे तऽ मोन लगै हत
हँ बड मन लागै य
कए टाका मिठाइ खिअबै छियै भााय सभके
पाँच टाका
अलग अलग किसिम के क एके किसिमके
अलग अलग किसीमके एक किसिम के नहि खियेभै छियै एगो रसमाधूरी खियैबे छियै एना हँ हँ स्पॉज रसमद्री काला जामुन
हँ तऽ ठीक तऽ हे बड़ नीक भेलै आब कथी छै चाही पाँच टा किसिम के मिठाई कम थोड़ी भेल है
ह काजू बरफी सभ रखै छियै आ अहाँ इ ई एते रहै छै छथिन एगो बाहर रहै छथिन
ओ तऽ राखी मे तऽ अबै छथिन मतलब राखी बनबै लेकिन हे
नहि आबै छथिन तऽ भेजै छियै हँ हँ हँ हँ हँ
ओ धिय पुता सब कयलै चिचियाय है बड बदमास बुझाय है
हँ एगो धियापुता छै ने जे एगो किछु लए लैत छै ओ देखियएके चिलला लगै छै लगै छै कि ओकरा कोइ मारि देलै तट चिलाय लगै हँ हँ दू साल के छथिन
हँ भऽ जाय धिय पुता के दोसर चीज देखत ने अपन चीज के से कोइ मतलब नहि रहत आ दोसर के चीज देखत तऽ ओहि ल चिचियत
कुछो देख लेत ओकरा हाथ में तय चिलाए लागल
ओ
तऽ आओर सब अपने के कितना क टा भाई बहन छियै
हम दू भाय छीियै दू बहिन छै हमरो एकटा भाय बाहरे रहै छै एकटा एते रहै हे
आ
अही वला बात छियै हेलो हेलो कियै नै आवाज आबै ह हू बजियऔ ने नेटवर्क नहि है कि अहाँके